हेलो सखी की कऽ रहल छियै
ठीक छियै सखी बड्ड बढ़िआँ छियै अहाँ बतबू अहाँ केहन छी
बस हमहुँ नीक छियै बड्ड दिन भेल छलै हें तऽ हम सोचलहुँ कि एक बार हम गप्प कर लै छी हमर
आ हमे तऽ सोचैय छेलियै अहाँ हमरा बिसरि गेलियै
आ हम अहाँसँ शिकायत करैछी अहाँ हमरासँ शिकायत करै छी मतलब आय शिकायत करै के दिन नै ने छै आंय
हमे तऽ सोंचलियै अहाँ हमरे बिसरि गेलियै
हँ हम बिसरि गेलहुँ तब तऽ अहाँके हम कॉल केलहुँ अहाँ नै हमरा बिसरलियै तऽ देखियौ कत कॉल करै छी अहाँ अपन पाइ बचबै छियै आय
नहि नहि सखी एहन बात नहि छै
नइ छै ने हँ से तऽ देखै छियै कि हमर सखी हमरा एको बेर कॉल नइ करैय छथिन अहाँके सब पाइ अहाँके मोबाइलेमे रहत बुझलियै हें हें आओर कहू बस हमर तऽ नीके छै
नुनू यर केहेन छै
बस सभ नुनू ठीके छै हमही कनि बेकार भए गेल छियै
की भेलै अहाँके
आय
अहाँके की भेलै
तऽ देखबे करै छियै बच्चा सब जे तंग करै छै
तंग कहै छै सभकेँ बच्चाके ओहने हाल छै सब बेदरा ओहने छै
हँ नैय ई सब बच्चाके से छुट्टी होइल छै से सब बच्चा अभी हमर कपारेमे बैसल छै लागै छै कि कब जे स्कूल खुलैय की हमर कनि राहत भेटैए य
कोनो-कोनो स्कूल तऽ खुल गेलै कोनो-कोनो स्कूल नहि खुलले ह बन्दे नय भल जो खुलतोै की हेलो की सखी आवाज नइ जाइ छै अहाँके हेलो हलो हलो हलो हलो हलो